अरे अरे की कहब ओहिी ऐपसँ केओ दोसर कॉल करय लागलै ओकरा हम एभोइड करै के कोशिश केलियै लेकिन आहीं वला कटि गेलै
ओ हमरा भेलै की भेलै नेटवर्क के समस्या
नहि नहि नेटवर्कके तऽ नहि छै उएह ओ कॉलके आ एले ने उ ओ अपने मने ग्रुपे मे छथिन फुल कुमार हुनकर कॉल आइब गेलई
आओर सब
सभचीज ठीक एतय मौसम बहुत सुहावना
हँ
बेटा पुतौह लग छी पोता पोती सब लग इन्जॉय क के जी रहल छी
हँ ए नहि नहि बीच बीच पाँच महिने जाय ल करबै ने घूमै सब लए तऽ नीक रहतै ने
हँ कनि मने की हो छै एक जगह से दोसर जगह गेला पर मे मोनो दोसर भऽ जाइ छै ने
हँ आ बीच बीच मे कतहु कतहु जाल करबै तऽ एहिहिसँ की हेतै ने अहाँ सब चीज के बारे मे पता हैत आ मोनो लागत
हू
आ एक जगह रहियौ तऽ मोन उबिया जाइ छै
उबिया जाय छै अहा के भाषा संस्कृति सब सब चीज अलग रहे छै छै नहि एक म अपन आसाम के अलग बिहार के अलग महाराष्ट्र के अलग तऽ बहुत बहुत किछ सिखे ले मिले छै
जी आ ई थोड़े छै मिथिला में छियै तऽ मिथिलेटाके सभचीज जानना चाही
नहि
हँ सब जगह के अपन खान पीन रस्म त्योहार सब चीज जानना जरूरी रहे छै
हँ
जी
अहाँ अहाँके धिया पुता कै गो
नहि नहि हम कुमारे छी दीदी
अच्छा तऽ तऽ अहा हमर बच्चाके समान छिय अ अच्छा तऽ की करै छी एखन
अभी हम पीजी के एग्जाम द के बैसल छी आ ई रिजल्ट एला के बाद हम किछु आगू सोचब ता तक ई वला कम आबि गेलै तऽ ई वला कम करय लागलौ
ओ ह ह ठीक छै बहुत बहुत आशीर्वाद पीजी कॉल रिजल्ट बढ़िया भऽ जाय ओर आगू बढ़ी ह ओ अच्छा
तब खाना पीनामे की सब भेल
खाना पीना मे भनल हन आइ अपन मिथिलाक के कुम्हरौरी
ह अच्छा अहाँ बनाकऽ लेक गेल रहियै कि अहाँके पुतोहुक बनेलक रहए
नहि हमर पुतोए आनय रहथिन
अच्छा हँ
तऽ उएह बने हम हम हमरा लग राखनेे रहथिन ओरिया कऽ ह हम कहली अपना अपना सबके तऽ कुम्हरौरी अदौरी सब फेमस छै ने झूरी ई सब फेमस छै ने
ह जब कोनो सब्जी न मिले ने तब इएहे बनायल जाय छै अपना सब तरफ आ गजब पहिले तऽ हमरा नहि नीक लागे रहय लेकिन ई दू साल से गजब लागै छै ओकर स्वाद
हँ बढ़िया लागैए हमरा बड़ नीक लगैया
हँ मम्मीके अरबड़ कऽ कहलहुँ माँ गे बना ने नीक लागतै खायमे तऽ मम्मी अपनो बनेलक आर मसियोत बहीनसभ छै ने तऽ ओसभ ब दिल्ली सभमे रहै छथिन तऽ हुनको सभके जरूरी पड़ै छै
हँ
ओ सब खूब आग्रह कए कऽ मम्मी केँ कहलक मौसी ब बना दिहे ने तऽ मम्मी बना देलक ढीर घरके
ह ओ आ ओ ओकर स्वाद जे छै से मतलब हरा सब्जीके साथ मे एगो रहिते छै
हँ
लेकिन ओ ह हम हमरा तऽ जरूरते नहि पड़ैए हम तऽ कुम्हरौरी आलू ओ तरकारी स हमरा कोनो चीजके जरूरत मूँगके चोखा सब ह ओहो बड नीक लाग अपन अपन मिथिलाके जे छै ने जाैटीसभ
हँ
मुंग मुंग के चोखा कुमरौरी के बैगन दौरी क कटा दौरी के तरकारी तिसियौरी ई सब खायमे हँ मकइके रोटी सङ्गे तऽ साग बड्ड नीक लागै छै ने ओ लेकिन ओ ओ सब चीज एतय मकई के आटा सब नहि भेटै छै
अच्छा मतलब मॉलो बाजार सभमे नै
बाप रे के किनते ये दू सौ रूपए डेढ़ सौ रुपए लेब कहियो काल कहियो कालके आनलो
हँ
लेकिन पहिले हमरा याद यऽ हमसभ गाँव जाइए तऽ हमर हमर नैहर भेल सिया मतलब दरभंगे जिला मे तऽ ओतऽ कैक ढेरी लागल रहै छलै
ओ
मकइ तऽ होइ छलै, तऽ होइ छलै हमर। दादी हमर बा माँ सभ हमरा अपन जान रिलेशनमे एक एक गोरा पठाबे छै तखन मकाइ क पुछे ने आब मकइ अनमोल भऽ गेलै।
नइ तऽ अहाँ अगर मिथिलासँ छियै तऽ मकइके तऽ ओते अथि नइ रहै छै जे मतलब अकाली से तऽ नइ छै हँ बस।
एतच रहै छियै ने हम सभ जे जगहमे रहै छियै ओइ जगह मे ह
सभ रहै लागलिए है दूर-दूर दराज में तो ओइ खातिर आहा सभके तऽ समस्या अछि छै। मकईके लए कऽ
हँ आरे आ मकइ छोड़ू। मरुआ जेकरा क्यो नइ पूछै छलै। ओहो ओ टाउनमे कते महग मिलै छै से नहि पुछु
हँ, ओ तऽ बहुत महग मिलै है।
बहुत महग बहुत महग हू
नै हमरास केहै मकईके रोटी तकर बाद चौर खुद्दी के रोटी जे होइया
ओ मड़ुआके रोटी अथीमे भेटत ओ जे जितिया होइए
हँ, हँ, जितिया जितियेमे ने हमसभ कनि कीन कऽ आनै छियै आधा, आधा किलो किन गल हँ, तऽ ओहिमे आधा किलो कीन कऽ आनलौ आ तखन कनि मड़ुआके रोटी बनेलो आ ओहिमे से एकक कोन तोड़ कऽ अगल बगल मे भी दऽ देलू।
हँ हँ, माछ आ ओ मड़ुआके रोटी
हँ, माछ तऽ हम नइ खाइ छी माछ मछलीसभ हम नइ खाइ हम नइ खाइ छी किछु ह
नइ हमरो सभ तरफ ई सभ अथी मे जीतिया मे बाँटल जाय छै
हँ, लेकिन हमर अगल बगलमे सभ माछ खाइ छै ओसभ खाइ छै तऽ ओसभ ओकरा सभके रोटी दऽ देलहुँ तऽ ओसभ अपन मछली बनेलक खेलक हमरो घरमे सभ खाय छै हम नइ खाइ छी
हँ, आब कते आदमीसे बच्चा बच्चा वैष्णव भेल जाइ छै तऽ
हँ, हम नइ खाय छी हमर बड़का पोता छै। छओ सालके अखन ओ ओहो नइ खाइ छै ओहो माछ मछली छुबे नइ खाइ छै हू बस इएह दूगो नइ खाय छै। और बाकी सभ खाय छी
ह
कियाकि अपन मिथिलाके माछ तऽ बिना तऽ कोनो काजे ने होइ छै।
नइ, नइ शुभ छै, चीजमें भी ओकरे काज होइ छै
बिआहमे अपना सभके माछ जरूरी दुरागमनमे एखन तऽ बरातियोके ने मांस मछली चाही तऽ ओहोमे जरूरी दुरागमनमे तऽ माछ पुतौहु जाइ छै जखन सासुर आबे छै तखनो माछ काटबे करै छै।
हँ।
तऽ माछ तऽ अपना सभके सभसँ शुभ छियै मैथिल
जी।
लेकिन नइ खाइ छी हम पहिले खाइ छलहु आब नइ खाइ छी
ओ नइ होइ छै कते आदमीके नइ। चित बनै छै ने ओइ पर तऽ नइ खाइ छलै ई जरूरी भी नइ छै जे खायलू हँ
आब नइ खाइ छै लेकिन हरा सब्जी ईसब
हँ नै नै ओसब तऽ बढ़िआँ तब तऽ मूँगोसब अहाँसबके नइ भेटैत हैत
नै तऽ हमसब एगो केओ गाँव गेल न क्यो गाँव गेल तऽ ओकरासँ मंगबेलौं तऽ आइ काल्हि की छै आइ काल्हि लोकसब छै जे मतलब जल्दी ककरो सामान आनय लए नइ चाहलक
हँ से तऽ होय छै क्याकि आब ट्रेन में भी भीड़ रहय छै बहुत तरह के एहन
बुझै छै कुली चार्ज लागत ई लागत उ लागत तहि दुआरे अपन कहियो क्यो क्यो
हम तऽ गाँवमे रहैत छी खेती करै छै आ तकर बाद बटेदार सब भी रहै छै छै तऽ ओसभ कए कऽ दै छै तऽ लगभग जते हमर रिश्ते
अच्छा ह नइ तऽ गाँंव में रहला के बहुत सुखो छै बुझलियै ने गाँंव मे रहला के बहुत
हमर पप्पा हँ सब ई सब दी नहि ख पप्पे अपन लगबै थि ता
ह तऽ बुझियौ जे ओ सब्जी खायमे कते नीक लागै छै ओ सब्जी त अलगे टेस्ट शुध ह्म
अच्छा उं हेलो हेलो ह
हेलो हेलो